कियौ
ठीक छै अपन कहियौ
केहन होइ छै ओम्हरका होली सब यौ
ऐं गाम घरके त होली बड् बढ़िया होई छै होली तऽ होइते छै
केहन रहल अइ कही
हँ हँ होली सब तऽ बड बढ़िआं होली सभ मे कोनो दिक्कत नै रहै छै
आ की कहलियै
होली केना मनायल जाइ य यहाँ सभके
ऐना सब सबके रंग लगेलक ओकर बाद फेर दुआरे दुआरे घुमल फदैयावला सभ बढ़िया कीर्तनिया सब सभके दुवार दुवार पर जा क एक एकटा गीत गेल दू दिनक होली होइ छै इम्हर बेसिकली मतलब एक दिन होइ छै हू होली एकदिन होइ छै मुकुंडी होली य इए ह होल होली
इम्हर जे हम यू पी मे देखलो यूपी मे एहन बढ़िया रहल होली च चारि दिन का चैर दिनका होली होइ छै बड़ा सुन्दर होइ छै एक दिन तऽ पहिले धुरे धूरा धुरखेल हायत
अच्छा अच्छा ओ तऽ धूराधर गेल अपन गामो सभमे होइ छै
माटि वला माटि वला अहाँके सभ सबके धूरा लगेलक तकर बाद धूरा देलक बारह बजे तक ओकर बाद की होइ छै कि ओकर प्रात मे होली होइ छै आ होली ओहिमे होलीके मतलब भांग दूधभंगा काजू किशमिश मिला क दुधभंगा बनेलक सब पी लेलक पी के अपन मस्त रहल ओकर बाद तेहरा दिन जे होय छै ने त घर घर जाय छै सब कीर्तन करैत
गाँम घरमे की फेर ओ तैयो कतय शहर में की गाम घर में
गाम घरक गप करै छी हमर एगो दोस्त रहैया कानपुर साइड मे ओते हमरा मौका मिलल रहे जाय के तऽ ओते एकटा चीज आरो देखलिय अपना सब जेना रंग खेलाय छियै खरीदुआ दोकान वला त ओकरे पत्ता उत्ता के केना केना बनबै छै पहिले हे प्राकृतिक हराबला हरा पत्ता के पुराना पत्ता के ओकरा केना न केना कुइट कुइट के केना ने केना रंग बनाबै छै तऽ उम्हरका पुआ एगो होइ छै पुआ बनाबे छै सब गला मिलै छै नया नया कपड़ा उपड़ा पैन के एखन
हूं एतय अपन मिथिलांचल मे त होली के मतलब भेलै कपड़ा फाड़ब
तॅं ओत ने ओत नया नया कपड़ा बहिन के रहै छै इमहर इम्हरका बढ़ियां लागल की उम्हरका
नहि मिथिलाके नीक मिथिलासँ नीक होली कतो नहि होली ब्रज के होली होइ छै लेकिन ओतय लोक तते पहुँचै छै तऽ उ जादा कनी
सुराग होली में
मिथिला के होली मे लोकप्रियता छै सबके सब प्रति प्यार छै ककरो द्वेष भावना नहि छै जाइत पाइत कोनो नहि देखल जाइ छै ई सब चीज फायदा छै ई सब आओर भी बहुत तरह के छै सब सबके द्वार पर जायब गाँव घर मे बहुत बड़का बात छै
खानपान की होइ छै होली में
खान पान तऽ किछु विशेष नै होइ छै बस पुआ बनै छै
ओत बड़ी भात बनबे टा करत दूर
बड़ी तऽ मिथिला के फेमस छै एतु कॉपी भेले हे जतय भी भेलै हे बड़ी मूल रूपसँ मिथिलेके छै एतुके लोक बड़ी पहिले बनेलकै हे
तऽ अहाँक
जन्माष्टमी अबय छै छै जन्माष्टमी बहुत जबरदस्त होइ छै बहुत सुन्दर जनमा मे पहिलुक दिन तऽ भगवान के जन्म होइ छै सोहर रास कीर्तन सब होइ छै
कए बाजिय कत एछिय
हे दुआरे पर बैठल छी दरवाजा पर त एतय एकटा गाय छै
गा अथी करै आबि जौ इमहरे
अच्छा अच्छा बगल
नष््ती
जन्माष्टमीमे तऽ पहिलुक दिना जन्म होइ छै भगवानके ओहि दिना शोहर परा समदाउान सभ होइ छै समदान तऽ खैर मतलब लास्ट दिन होइ छै ओहि दिना भगवानक जन्मके गीत सब होइ छै फेर भगवानके जन्म भेल
राति मे फेर र्कीतन भजन दोसर दिना फेर पूजा पाठ भगवाना के
ई तऽ अहाँ गड़बड़े ने करै छी यो मेला तेला नहि लागै या की
मेला देखियौ मेला त लागते छै लेकिन मूल रूप से लोक भगवानक
नहि त ओ एक अहाँ अथी कहि रहल छियै कि एना होइ छै कृष्णाष्टमी त ओहिमे ठीक छै भगवानक पूजा बढ़िआं से होइ छै लेकिन मेला लागैएा कि नहि लागैए
मेला तऽ खूब सुन्दर लागै छै आ मिथिला मैथिलीके बहुत बढ़िआँ प्रोग्राम होइ छै सेहो
के के आबै या कोनो कलाकार आबै या की
ह कल कार एहिबर एले रहै दूटा एकटा प्रिया प्रशान्त झा सिंगर य मैथिली के ओर प्लस ओ कुंज बिहारी बाबा रहथिन बहुत सुन्दर प्र ई भेले रहए बड़का मेला के रात में
बड़का मेला केकरा कहे
अ मतलब जन्म के दोसर दिननका मेला कहै छै बड़का मेला आ भसान भए गेलै भसान
जन्म मतलब भए गेलै जन्मे आ बड़का मेला भए गेलै मतलब बीचवला मेला मतलब तेसर दोसर दिनक
अहाँ नै बजल हेबै गाएस हमर कानके फाइर देतयौ
अच्छा घा निकरे छै की मेलामे किछु विशेष नहि रहै छै बस अहिना
पूरा गाम घर के लोग तऽ आबे है दूर दूर हए मेला देखे के लेल
हँ हँ मेला सब देखे ले प्लस भसोन एठमका बड़ा नामी छै ई सोहर रा समदान
मेन अहाँके गाँवके होली भेल कहैके मतलब यै ने
नहि नहि मेन भेलै जन्माष्टमी तकर बाद होली भेलै ओना मेला तेला त सबकिछु मे लागे छै हल्का फल्का लेकिन मूल रूप से ई दूटा होइ छै पर्व बढ़ियां
पर्व जेना अ कृष्णाष्टमी होली
हँ दीपावली छठि सब किए नहि हेतै होइ छै खूब सुन्दर होइ छै
लागैया दीपावली बए
दीपावलीे के मेला तऽ नहि लागे छै लेकिन होइ छै खूब सुन्दर ओहो मे गाँवमें मतलब घरे घर जाय के गोर तोर लागने इ सब बात बहुत बढ़िया रहे छै आ उक्का पाती खेलनाइ
आ
दीपावली त पहिले दिनमे हुक्का पाती बनेलक दीप सभ देलक शामके फेर सगरे डिबिया रहल दीप रहल धूप अगरबत्ती भगवान भगवती के दया आयल फेर हूका पाती खेललक फेर सगरे सब जाय सब ओहिठमा जतस जतय तक सक्षम भए सकए जा के गोर लागलक सबके आशीर्वाद लेलक
गो ककरा ककरा लगे छै हर आदमी हर जाति
हूं जात पात बेसिकली नहि नय नय जाइत पाइत नहि देखल जाइ छै लेकिन अपन अपन इच्छा पर छै जकरा जेकरा स रहय छै लगााव या ककरो से कोनो मनमटाव नहि रहल त तकरा गोर लागल
त गोर लागलाके बाद किछु दैए कि नहि
हँ सुपारी चॉकलेट मिठाई आइ मिथिला छियै तऽ एते तऽ हेबे ने करतै बकरी नहि रहते गाय नहि रहतै फेर शोभा सुन्दर इएह ने भेलै गावंमे के '
पान दै हए चॉकलेट दै है ने मिठाइयो सभ दै हैत
आ मिठायो सब देय छै खूब सुन्दर मतलब दीपावली छठ के तऽ कोनो वर्णने ने छै मिथिला के अहि ठमा नहि लागैया अइ स बढ़िया कतहु होइत
कै बजे राति तक दीपावली मे घुमै छियै
आ दस बजे तक ' केओ दससँ एगारह बजे तक आब ओहन समय नहि ने रहलै तैँ दस बजे तक घुमलाके बाद थाकि गेलहुँ ओकर बाद फेर जा कऽ आराम केना छै
पचासो टा घर घुमै छियै कि नहि
हँ पचास टा तऽ भै ए जाइ छै पचास टा बेसिए भै जाइ छै पचास टा भए जाइ छै पचासटा खूब सुन्दर हँ
चॉकलेट दीपावलीमे एक दु सो किलो भ जाइत हैत
नहि एक दू सए किलो तऽ नहि हो छै लेकिन हँ ' नहि फेर रास्ता मे हमरो के गोर लागे वाला लोक सब बच्चा सब भेटै छथिन तऽ ओकरो के दए दये छियै
हँ मतलब दोसरे के चाँकलेट दोसरे के दै दै छियै
हँ तऽ आब फेर घर जेबय एना करबय ओहिसँ बढ़िआँ छै जे अपना जेब मे रहल तऽ दए दियौ
तकर बाद प्रातमे भरदुतिया होइत छै भाय बहिनके पाबनि
हँ ओना बहिन तऽ बहिन तऽ नहि यए अपना लेकिन तैयो होइ छै बढ़ियां सब लए बढ़ियां बात छै। भरदुतिआके आनन्द लेकिन नहि लेलहुँ रेहे
ओकर बाद एकटा होइ छै गोबर्धन पूजा ग ने
ह गाय तऽ अपना नहि य लेकिन होइ छै गोवर्धन पूजा
गोवर्धन पूजा हे यौ हूर हाय होइ रहै भा भै ने मिश मन
हँ होइ छै लेकिन ' लेकिन ओहन नहि होइ छै खाली नाम मात्रा आब लेकिन ओहन नहि होइ छै किछो नहि धीरे धीरे सभ इसभ विधी व्यवस्था उठल जाइ छै।
कते दिनसँ अहाँ नहि देखलियै हूर हाय
हम तऽ हूं कते सात आठ साल से नहि देखल दू हजार पन्द्रह सोलह मे एक बेर देखलियै रहै
तऽ भेले रहय तऽ ओकर बाद नहि देखले छिये
ओ सब पाबनि हो है ने बरा म के पाबनि
ई सब प्रथा खतम भए रहल छै धीरे धीरे डेवलप भेल जाइ छै धीरे धीरे लोक गाँव आबै छै शहर मे रहिके
ह
ई सब धीरे धीरे खतम भेल जाय छै तयो बहुत चीज होइ छै मिथिला मे बेसी पर पाबनि तऽ कतउ नहिए ने होइ छै नहि कतौ ए तऽ एतुका लोक पाबनि तऽ साल भरि होइत रहैत छै बारहो महीना
दीपावली हे छठि के बीच में तऽ बड़ा आनंद आबे हैत
आहाँ गाँव मे सब सब आबे या दिल्ली पंजाब सँ कमाके गाँव मे सब रहल सब एकठमा दसटा लोक खूब सुन्दर ओकर आनन्दे विचार आब त सगरे उ सब ' अथी कै देलकै तऽ ओ बनबैके जरूरत त नहि पड़ै छै
रेडीमेडे बना देएल कए
हँ रेडीमेड बना कुमार घर छै पहिले लोग जतने दाम करै रहै आब ओकर दुगुना तीन गुना लए लेलक
ह
तऽ उ सब मूल रूपसँ आब घास आर बनबैके खतम भै गैलै प्रथा सगरे लगभग भै गेलै
मिला जुला क कहियौ ने एकटा होली एगो कृहणाष्टमी एगो दीपावली छै चैर गो पाबै बराबर
ह बड बढ़ियां होइया आर तऽ सावन मे सेहो भगवान महादेव छथिन गाँवमे जल चढ़बै लए
हँ
अबेर लोक सब गेला जाइ छै हँ
डाकबम जाइ छियै कि नहि
एक बेर गेल रहू ओकर बाद बबा के जल चढ़ा क गोर लागि लेलहु कहलहु बबा हमरा भुते नहि हेत
बंकी जाय वाला जाय छथिन ढेरी पांचो सोमवारी जाय छै चारो जाय छै जएटा होइ छै
ठीके है तब राखै छी फेर करब
हँ आओर सब बढ़िआँ य
हँ
भ नाश्ता सब भए गेलै अहाँके
हँ होइयए करै छी
ठीक य करू फेर फेर फोन करब
ठीक छै